हँ हँ
हँ बढ़ियां छै अपन कहियौ
जी अपनो ठीक छै आ हँ हँ जी भऽ गेलै नहेनाइ सोहेनाइ
अच्छा हँ भोर का तऽ सएहसभ रहै छै नहाउ सोनाउ पूजा पाठ करू
जी भोरका बड्ड काज भऽ जाइ छै
से
ह
से आदमी छै।
जी तऽ तखन तऽ अपना सब के तऽ इहे सब छै काज ताजमे लागल रहु अपन बनाउ खाउ इएह काज रहै छै आब तऽ जी हँ तऽ से ने कनि मनी लोक अपन कढ़ाइ बुनाइ जे छै सेहो कऽ लेलथि आ मिथिला पेंटिंग अपना सबके तऽ मिथिला पेंटिंग तऽ बुझिते छियै मिथिलामे कत
बड्ड बड्ड महत्व छै मिथिला पेंटिंग आ सभटा चीज बनत कोबर बनत कोबर तऽ बड्ड जरूरी छै
बड़ जरूरी छै
बड़ जरूरी
बिहा भेल तऽ आ बिहाइ योमे कोबरमे तऽ पहिले लोक देखै छलै बनबै छलै सभ बनबै छलै तऽ जिनका जे होइ छलनि लेकिन आब देखै छियै मिथिले पेंटिंग कोबरोमे जे छै से लोक बनेलथि
मिथिले पेन्टिंग करैत छनि बेसी आब आब ओ के हँ उहे पर कपड़ा पर बना के साइट दै छै किया तऽ आब देवाल पर लिखनाहार नै कोइ भेटैत रहै छै
नहि भेटैत रहै छै तऽ मिथिला पेंटिंगके आब बड्ड अछि ट्रेनो पर कए गो ट्रेनो पर देखलहुँ जे मिथिला पेन्टिंग के जे छै से बनायल गेल
अच्छा हँ ट्रेनो सबमे देखलियै मुम्बई ट्रेन मे अहाँके ओतुक्का दिल्लीके ट्रेनमे राजधानीमे
तऽ मिथिला पेंटिंग के अ एतेक भऽ गेल चलती जे आब ट्रेनो पर बनि गेल आ देश विदेशमे तऽ जाइते ये बनि के गाँव घरसँ बनिकेऽ मिथिला पेन्टिंगके जे छै से अ चादर पर तऽ रूमाल पर तऽ पर्स सब जे होइया तहि पर लोक के देखै मे नीक लागे छै छैन तऽ सब अपन ओर्डर दै छथिन आ बहुत बहुत जादे बढ़ि गेल
अपन अपन मिथिलामे कम लोक लैत छथि आ बाहरी लोक ज्यादा लैत छथि
बाहरी लोक ज्यादा लै छथि कियाकि हुनका ओसभ देखैत छथिन तऽ हुनका सभके
नया बुझैत छै आ नया बुझैत छै अति सुन्दर तोता मैना ई सब चीज अपन सबके तऽ प्राकृतिक के जे रूप छनि से सब लिखल जाइ छै ओहिपर
जी माछेके डिजाइन जे बनैत छै तऽ कत एते सुन्दर लागे छै देखै मे बड़ नीक लागैत अछि देखेमे तऽ कला के जे छै से अपना सबके मिथ मिथिल मे बहुते कला बहुते आगे बढ़ि रहल अछि आ बढ़बाक चाही नीक
बहुत कला अपन सभके मिथिलामे तऽ ओ की कहै छै ओकरा
बेत रहे छै बेत टाइप के जे होइ छै तकरो बड महत्व छैय मिथिले से से ओ सब आयल छै
अच्छा आ सिक्की मौनी सेहो भऽ गेल
सिक्कीके जे सामान छै से मिथिलेसँ उत्पन्न भेल छै
हँ जी तऽ सिकको सिक्को मौनी के बड भऽ गेले शक
बहुत भऽ गेलै आ बनबाको चाही बीचमे लुप्त भऽ गेल छलै
जी फेर एखन शुरू भेल अछि मतलब हर जगह जगहपर देखै छियै जे अपना सब के सरिसो पाहाइ में हाई स्कूल जे अछि ओहो ठमा कुछ दिन पहिले जे छै से कैम्प लगल छलै सिक्कि मोनी
हँ बड्ड सुन्दर लगैत रहै छै हुनकर ओकर डलिय सब ओर ओकर जते समान तोता मैना सब ओ ओकरो बनै छै
ओकरो बनै छै आ देखे मे बड बड़ मतलब एकटा जे छै से बड सुन्दरे लागत अलगे डिजाइन सब ओकर रहै छै
देख खलियै लेकिन आब एन्नाइ भऽ जाइ छै एते एते दूर
जी सही बात छैे रास्ता मे लैए के जाय मे दिक्कत दिक्कत भऽ जाइ छै न नहि तऽ
नय तऽ ततेक सुन्दर लागल जे होइ छलैए जे लऽ ली
जी घरमे लोकके केतबो सामान रहैत छै ने आ ओसब चीज देखियौ तऽ सेहेन
सेहेनता लागल रहत आ ओनाहु सजबेके समान हाँ ओनाहो मुउगी सभके आदत रहै जे किचेन अहाँके खेनाई बनबय के किचेन के समान आ सजबैय के समान तैयो मोन नहि भरै छै आ मोन तऽ खैर कोनो चीजसे नहि भरैत छै कपड़ो लत्तासे सेहै हालत छै
जी सही बात छै
कि ओहोसब समान बड्ड नीक लगैत छै
जी आ नियमो छै जे कनी हर तरके सजा कऽ राखू
सजा कऽ राखू से तऽ छैहे
दस टा लोक के लथि देखलथि तऽ कहलथि जे हाँ हे हम हुनकर घर केलियैनि तऽ हुनकर घर बड नीक लागे छलैन सजल छलैन।
हाँ रखबाके चाही जतेक अह साफ सुथरा घरके राखब सजा कऽ राखब ततेक सुन्दर अपनो निक लागत दैखैमे एकट चाय ल क बैसब त लागत जे हाँ खूब सुन्दर से पियै छी
जी सही बात छै
तऽ से रहै छै
तखर देखै छी मिथिला पेंटिंग के तऽ बहुते मतलब आए हाए मतल मतलब जतेक लड़की के पुछबै ने गाँब जे जायब की करे छीयै अहाँ तऽ सब कहते जे हम कते लोको कहताे जे हम तऽ मिथिला पेंटिंग सीख रहल छी आ कतेक लोक कहत जे हमरा तऽ बहुत बढ़ियां काम चलि रहल यए मिथिला पेन्टिग
हाँ मिथिला पेन्टिंग तऽ बड्ड बहुत बेसी बढ़ि गेल छै
तऽ हम जे गाँव जाइ छी तऽ बहुते अपन संगी साथी के देखैत छियै जे सब अधिकतर जे छै से मिथिले पेन्टिंगमे आ सिक्की मौनीमे घुसि गेल छथि
बनबाको चाही हमरा सिक्की मौनीवला काज सेहो बड्ड नीक लागल बहुत नीक लागल हिनका सबके देखैयोमे बड्ड सुन्दर लगै छैय। हुनका फुलडाली देखलहुँ तकर बाद बत्तखसब बन बनेने छलखिन। ओतऽ चायवला ट्रे बनेने छलखिन ततेक सुन्दर लागल देखयमे।
जी
आ लेकिन ऑनलाइन से मंगाउ ने तऽ बड़ महग अबैत छैय।
जी ई तऽ छेबे करे आ ई सब चीज बहुते अथी भऽ गेल ने प्रसिद्ध भए गेलय से अखन मे मिथिला के लऽ के त ई सब के कनि आऔर महगा कऽ देलक दाम।
महगा कऽ देलकै दाम कनि जे उएह बात छैय अपन अपन ओ हेबे करतै दस गोटा रखथिन ई ई विचार नहि त मिथिला पेंटिंग आ कनि ई सब सामानके कनि कम करथिन तऽ ओर लोकके बिजनेस बढ़तै।
जी सही गप छैय लेकिन जिनका सबके बिक लगलनि ने जेना कोइ बेचै छथिन तऽ हुनकासबके तऽ खूब पाय लगलै तऽ ओ सोचे छथिन जे ई लोक नहि लैया तऽ की भऽ गेल दोसर
दोसर तऽ लैए ने हाँ सएह बात अपन कतहु कतहुसे तऽ पाई आब गेल ने से भऽ जाइ छैय।
तऽ हुनकासबके से मोनमे रहैत छनि तऽ ई चलते जे छैय दाम नहि कम करैत छथिन लेकिन हुनकासबके करबाक चाही सोचबाक चाही कि एक पाइ कनि कमे क के बेचब तऽ की हेतै। एहिसँ तऽ सभ लेत ने से हुनका सभके नहि रहै छनि मोनमे।
आ एहिसँ सभ लेबो करत आ दोसर सब जे छथिन तिनको सबके काज बढ़ि जेतनि किया तऽ जते बिकेतै तते माग हेतै। तऽ मांग हेतै तऽ जेसभ बनबै छथिन तिनको सभके अपन पूरा एत कोई जिनका नहि कोई चिन्है छनि सेहो जेतय ओहो कहथिन येय अहू चलु ने उएह में दीयौ तऽ तइ से कि हेतइन जे सब के बहुत बिजनेस बढ़ितैन लेकिन ततेक हाइ दाम रखने छथिन
बस ह अखन तऽ उएहसभ कहै छै चादर बनेलक पर्दा बनेलक बहुतेक एहन चीजसभ अछि जाहिपर अपन कढ़ाइ बुनाइ कयलथि उसभ
बहुत छैय कढ़ाइयो सब बड होइ छलै। पहिले लखनवी कढ़ाइ हमसभ करै छेलियै। सेहो बड़ सुंन्दर लगैत रहै छलैया। कोनो ब्लाउजसभर बनाउ सिन्धीवला होइत छलैए
अच्छा
काँटी वला सेहो बनै छलै तऽ काँटी वला हम नहि बनेने छियै। लेकिन बहुत गोटाके देखियै काँटी ठोकी ठोक कऽ
काँटी ठोकि के नहि नहि बुझलयए आ नहि देखने छियै।
सुन्दर ओ बनै छेलय शॉल सब टेबुल क्लॉथ सब हं काँटी ठोक ठोकि कऽ देखै छलियनि पहिले बनबै छलखिन
अच्छा अच्छा
ओ हम तऽ नहि बनेने छी आ नहि अबैया लेकिन देख देखै छलियै सबके
ओ अच्छा
रहय छलै आ पता नहि की करैत छै आबो बनेनहार बनबैत के छैय अपना सबके तऽ बियाह अपना सबके बियाह दान मे तऽ बड़ जरूरी छैय साँठ साँठ के लेल।
साँठिमे ईसभ पड़बे करै छैय सही गप छैय साँठमे तऽ चाहबे करी। तऽ एखन तऽ अथियोके सिलाइयो सभके बड़ चलती य बड़ लोककेँ देखै छियै घरे घरे सिखै सबके।
तऽ ओहि सभमे ई पहिले तऽ ई देखल जाइत छलै कएटा टेबुल क्लॉथ छनि कनिया कयटा हं पर्दा आनने छथि कएटा चादरि आनने छथि से लोकसभ गा गामक लोक सब देखैत रहै छलै
जी साठ अ ची
कढ़ाई की सब छैय?
अच्छा
तऽ सेसभ कनि पहिले बेसी महत्व छलै एहिसभ चीजके आब तऽ सभ बुझैत छै हम खरी खरीदे लेब
जी आब तो सब खरीदए लैयान।
बस आब उएह बुझैत छियै की एतेक मेहनत करब के बनायब खरीदे ले मार्केट में भेटबे करै छैय।
बाजार मे ते मिलबे करै छैय न खरीद के आ स
हँ साँटमे दब सएह करिते छथिन आब लोक बनबैत थोड़ेके छै
नहि आब कोइ नै ओते बनबय चाहै छथि।
हमरा सभ के आयल छले बियाह में बनेने रही अपनेसँ बनेने रही दुनू बहिन मिल पंद्रह टा टेबुल क्लॉथ पन्द्रह टा चादर तेना क क के सामान आयल छलै बनौआ।
अच्छा
आ सभटा अपने बनेबी बनेने छलियै।
अच्छा
उएह दोपहर के बैसियै गाम में तऽ आब ने मोबाइल छैय पहिले तऽ से सभ सुविधा नहि छलै।
नै पहिले इएह सभमे लोक के दिन बीत जाइ छलै।
वेह दोसब मोबाइल के नामो ने लोक बुझै छलै।
जी कोइ बुझबे नहि करैत छलखिन एकटा घरमें लोकके टेलीफोन रहैत छलैनि। बस भऽ गेलय उएह पर फोन एयलनि जेलनी अपन जिनका करयके रहलनि तऽ केलथि आ नहि ते कैम्हरो स फोन एलेन तब अपन उठा क गप करलौ। पहिले से रहै छलै। आब तऽ सबके हाथे हाथ जे छै मोबाइल बढि गेलै तऽ सभ उएहमे अपन समय बिता लेलथि
आब रहैत छैय मोबाइल तऽ लोक के रहैत छैय कनि काल मोबाइले में देख लिअ।
जी सही बात छैय।
एक हिसाबसँ नीको छैय एक हिसाबसँ खरापो बड छैय।
जी सही बात छैय दुनु चीज
आर चीज एतेक दुनिआँ त नहि तऽ पहिले ईसभ होइ छलै। एते बातो ने बुझियय पहिले आब देख देख कऽ त कते डर लगै छैय ओतऽ ई हादसा भेलै ओतऽ ओ हादसा भेलै। एक एक डेग बढ़नाइ मुश्किल छैय आब लोकके।
जी जी
तते डडर बैसी गेल छैय के
ह से जे छैय आब तऽ मिथिला पेन्टिंग त हर जगह जगहपर चर्चित भऽ रहल अछि।
हेबाको चाही जते एकर बढ़तै ततेक नीक
ततेक अपना सबके मिथिले के नाम आय बढ़ते आओर नीकेबात छै जी
से तऽ छैेहे आओर नया नया जनरेशन के सीखय के मौका भेटतेन बिजनेस के मौ का भैटतेैन
जी सही बात छै एक दूसरा से सब बुझथिन तबे ने सिखथिन जे हँ चीज होइ छै हेबाक चाही कमसँ कम इ तऽ